हेलो और सब ठीक ठाक छै न यौ
हँ ठीक ठाक छियै अपन
हयौ इ -पिंक कलर के जे बॉस देखै छियै
हँ
हेलो पिंक कलर के बस देखै छियै रस्ता से मे चलै छै ओकर की काम छै अहाँके जानकारी य
हँ यौ पिंक वाला जे बस चल रहल छै अभी ओ पर महिले बैठे आओर महिलेकेँ लए कऽ ओ दरभंगा जाइ छै आबै छै आर महिले के सवारी उ भेले बुझलिये ओहिमे पुरुष के नहि बैठबे छै पिंक कलर के बस बस मे
यौ हमरा तऽ क तोरा कहलक ओहिमे जे इसकुलके जे मैडम सभ जे होइ छै ने
हँ उएह महिला ह हँ हँ
मतलब ई गाँंव घर के जे कोनो भी महिला बैठ सकै हे कि ओ स्कुल में जे मैडम जे होइ छै सएह बैठ सकैत छ
नहि कोइ महिला बैठ सकैय लेकिन आओर महिला सब जेऽ छै हमरा बैठाएत की नहि बैठायत ओकर कंट्रक्टरो अहाँके महिले रहै छै
मगर ई टाइमिंग चलै छै स्कुलके टाइमिंग से न यौ अगर स्कुल मे पता चलल रहै जब इ स्कुल जे बन्द भ गेल रहै न तऽ ओ पिंक कलरके बसो चलनाइ बन्द भऽ गेल रहै तऽ बात सहिए हइ की
हूँ हू हू
कहै छै जब जब इसकुल खुले हय तभिए जायके इहो खुले हैं
सहिये कहलक सहिे कहलक कारण इसकुलके टाइमिंगमे आबैत छै सुबहमे आ शाइते यहाॅ लैक जा छै मैड देखै छियै लए आबै छै ला के जाए छै ओमे टेकटरो जे छै न से अहाँ के अथिए छिये महिले छी
तब त बहुत बढ़िये व्यस्था क देलकै ने यौ
हँ महिला के लेल सरकार सुविधा बढ़ैए रहल छै
तऽ ई कॉलेज स्कुल तक थोड़बे छोड़ हेतै कोनो एकर एगो रूट हेतै तक छोड़े देतै ओहिके बाद मैडम सब अपना अपना
पुर ब्लॉक लग छोड़ि दै छै सब महिलाके
ओहिके बाद अपना अपना ऑटो से या कुछ से जाय की कहै छै से अपन साधन लऽ क जइयौ काॅलेज सहे ने
हँ हँ पैसो ने कम लागै छै तैँ बढ़िआँ छै
पैसा कम लागै कि साफेके नहि लै छै पै पैसा कम लै हइ कि साफेके नहि लै छै कम लै छै कुछ कुछ कम लै छै सहे ने अच्छाऽ गाड़ी तऽ इलेक्ट्रिके हेतै पेट्रोलसभ तऽ नहि लागैत हेतै
नहि यौ ई तऽ गाड़ी अथी छियै सी एन जी आ पेट्रोल अथी
सी ए सी एन जी आओर पेट्रोल छियै
हँ
उन्नी त लोक अपन शहर मे रहतै महिला सब आ की कहै छै शहरो मे रहलास से ओकरा फक नहि पड़य बस चलते छै ओकर बाद अपना अपना साधन से पहुँच जाउ ने
हूँ हूँ हूँ
सरकार लेकिन बहुत व्यवस्था बढ़िआँ कए रहल छै नै यौ
धीरे धीरे सरकार महिलाके सुविधा बढ़ाए रहल छै
हूँ महिलाके पीछे बहुत पहिले बहुत अथी होइत छलै ने महिला सभके प्रति बहुत की कहै छै समाज मे ओत वै्लयू नहि रहै छलाह बहुत तारित होइ छलै रह महिला सब ताहिके ताहि लऽ कऽ सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ध्यान छै ने आब हम तऽ देखै छी हेलो पलिस पुलिसो लाइन मे बहुत महिला सब रहै छै एक सए बारह सब जे चलै हे ताहि पर देखे छियै से दू दूगो दूगो महिला हमेशा रहे छै गाड़ी सब पर की कहे छै बुझलियै महिला पुलिस सब
हँ आब पुलिसमे तऽ अहाँके शायद फिफ्टी परसेन्ट कि पैंतीस परसेन्ट देने छै महिलाके ने
नहि बिहारमे पचास परसेंट कऽ देने छै बुझलियै अदर स्टेट भारत सरकार पैंतीसे परसेंट करने छै लेकिन वहाँ अथी पूरा बिहार सरकार पचास परसेंट क देने छै भागीदारी महिेलाक के लिए ताहिके लऽ कऽ एतेक जनसंख्याढ़ हँ हँ ताहि के लऽ कऽ एतेक जनसंख्या बढ़ि गेलै हेन
हँ हूँ
हूँ हरियाणा सबमे बाते नारा चलेने ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ताहिके लऽ कऽ लोक आइ काल्हि लड़का पढ़े रह एखन कॉलेज सबमे जे देखै छियै ज्यादातर अहाँ के लड़किय के जनसंख्या जादा मे ह बुझ गेलियै लड़का के अपेक्षा अच्छा देखलहु एगो दूगो लड़का रहल तऽ पाँच गो सात गो लड़की सब रहल जे कॉलेज सब गेलहुँ तऽ उपस्थिति जादाा लड़किएके रहै छै बुझलियै हँ
हँ कोलेज आरमे तऽ जादा आबू बुझियौ लड़कासँ बेसी लड़की या फिफ्टी परसेन्टसँ कम नहि रहल फिफ्टी परसेन्ट रहै छै हेलो
त बारिश तऽ खूब भऽ रहल यऽ ने आ
हूँ
अं
कहियौ
बारिश लेकिन खूब भऽ रहल यए देखियौ पंकजो जी हेइ ने बुझलियै फोन कऽ रहल छी आब देखियौ हम कहलियै हन से बादमे अहाँसँ मिलै छी दस बारह मिनट के बाद देखियौ बर्षा तऽ भैए रहल छै आ बकरी की बहुत छै बुझलियै सभटा बकरी की कहै छै र खुल जाइ ह आ की कहे छै जखने बारिश भेल तऽ तते ने बकरीेस जकर बकरी पतो नी चले हे केत गलेन हं से भोन है भो है करै छै पूरा अथी के घिना देलकै हे बालू सबं बुझलिये ह जगह अथी क देलकै ह ल ट पे खाना कऽ देलकै महिला सब बुझियऔ साफ करय के लिए तैयार नहि रहे बुझलियै तऽ तहन करलक कि बालू सब लऽ लेलकै आ ओपर धऽ देलकै हन आ चारू बगल की केलकै हेन उ से डंटा वाला झाड़ू से बहारि देलकै बुझलियै
अं
तब जायके ओहिमे स्टाफ सब बैठले उठले आ क्रम भेलै बुझलियै
नहि तऽ बहुत बरक एक समस्या भऽ गेल रहैब हम कतऽ एकरा साफ करबेैतियै कोई साफ करते रहैके
नयै आ ई आम की रेट अहाँ यहाँ चलैए यौ
हमरा यहाँ तऽ एक सएमे दू किलो दू किलो रहै एक सए मे बुझलियै
दू किलो पहिले दैत रहै कि अभियो दैत छै
हे आब तऽ आओर महगा भऽ गेलै हन गछपक्कू आम हइ ने ह एक सएमे दू किलो रहै आ सब्जियो सभ बुझियौ एखुनका समयमे लोक ल हँ मालदह आ सब्जियो सभ एखुनका समयमे जेसभ काबिल आदमी छै बुझलियै ओ सब लत्ती फत्त ट्टी जेना भेल झुगनी भेल अथी सजमनि भेल ई सब लगेने रहल तऽ बुझियौ कुछ राहत बचे है आदमी के मतलब अथी से पारिवारिक खर्च
हूंम्म
जे सब एहि सब पर तरक्की कर लक तऽ आ बहुत लोक तऽ
बुझियौ जल्दी भगवान लागै है ने तऽ आत्मनिर्भर रहल नै आत्म ओने से अपनेसँ अप घ
हूंम्म
त ल बुझलियै हेलो आ जे चीज जे पैसे ल
आँय हँ
ह आ बगे भ